हम ठीक छियै अपन बतावल।
खुशी आ हमहूँ नीक छी आइ मौसम बहुत नीक लगल रहल छी। आह एखन मौसम बढ़ििया। अहाँके एतौ बरख भेलक नखी।
कही थोड़ा बर्खा भेल छै अहाँ अहाँ ओते कैसन छियै।
एनाहु काफी वर्षा भेल छै अहाँके काफी प्राकृतिक आपदा नहि आयल छै।
न हमर हमर तो सोय थोड़े देर बरखा भेल छै अच्छा अहाँ खाली समयमे की करत छी।
मोबाइल चलाबै छी गीत सुनैत छी अहाँ मित्र सबसँ गप। करै छी कोन तरहके गीत पसन्द छी अहाँ। के।
मैथिली आ भोजपुरी गीत बेनीप अछि पसन्द।
अहाँके गाम मे केना खेती बाड़ी चलि रहल छै।
बढ़िआ चलि रहल छी लोकसभ खेत मे व्यवस्थित छियै।
अहाँके खेती काज करैत छी कि नहि।
अछा बाजार जाइ पसन्द छियै।
हँ सप्ताहमे एक दू बार चलि जाइ छी अहाँके खेती काज करै छी कि नहि क अहाँके खेती करै छी।
हँ हम भी खेती करै छियै अच्छे से करै छियै बहुत अच्छेसँ करै छियै। ओ खेलमे। खेल खेलमे सबस बेनीी कोन पसन्द छै।
हम खेलके हमरा क्रिकेट बेसी पसन्द छै।
अच्छा एखन। एखन खेल छियै कि नहि नहि।
बहुत कम समय नहि भेटैत छै। अहाँके स्कुल नाम की। अचछा।
हमर इसकुल नाम मङ्गल सेमिनरी भेल छै।